हँ
हँ की करै छियै।
बैठल छियै। अपने के की क रहल छियै।
बैठल तऽ छियै लेकिन दिमागमे ने एक बात अलकै। तऽ कहलियै जे तनिका अहाँ से सााद, साझा करलियै।
की बात छैइ
अ कहलिये जेना मन करै छैइ अकेलुआ हो गेल छीअइ। किैयै ना आ धियो पुता बड़ हो। गेल छै तऽ मन करे छै छठ उठाबे ला। अ तऽ कहैत छियै जे छठ उठाबै लए तऽ जेना माइ हमर करैत रहलखिन हँ लेकिन हमरा कुछ कुछ तऽ याद है कुछ कुछ बिसर गेल छियै। तऽ तनिका हमरा जानकारी दैतियै छठिकके बारेमे।
छठ तो पवित्र आओर आस्था के महापर्व छै। जैने छी है न कितना साफ सफाइ कितना साफ सफाइ इसक। करे के पड़ैत छै साफ साफो के साफ करे के पड़ै छै साफो के साफ करै पड़ै छै।
बताउ अ तऽ मने मान कि चलू कि छठ उठ जे उठबे छै। तऽ जेना माइ माइए घरसँ उठत,
हँ हँ नियम छै कि माँ आइे घर से। शुभ होइ छै।
शुभ होइत छै ताहि ला तऽ मायसँ बात करय पड़तै ने मायके कहे पड़तै जे साल हम उठेबै छठ तऽ तू तैयारी करके रखबै तभी तऽ जेतै तऽ जेना जेबै तऽ मायके मालूम होइ छैी। किियै ने जे हम अबै छठ करै लए
ओ हम तऽ ससुरारे तरफ से पहिला पहिला छत कैली सखी,
अच्छा तऽ केना केना उठली छठ, पहिलका छठ केना उठेले रही की की कैल रहिी मने नहा खास नहि नहा खा से कैसे विधि कैसे कले रही यहाँ छठ के नहा खा के कैसे विधि कले रही।
नहा खा के भी नहा धोआ कितनी साफ सुथरा हो करके नाखून उखून काट लेल जाइ छै ओ दिन, फिर पै आलता से पैर उर, तनी रंग लेबल जाइ छै। आ फिर चूल्हा जला, करके लकड़ी केहोो, मतलब ई ईटा के, कहल जाइ छै ईटा, के चाहे उ आजकल ऐतो आबै छै गैस चूल्हा अो दूसरा वाला, उहे चला लेबे छियै लेकिन हमर यहाँ उल ईटे पे होइ छै हँ हँ हँ लेकिन हमर इहा ईीटे पे होइ छै। ई सबकुछु पहिला दिन भी ईंटे मे बनै छै। आ साफ सुथरा ईंटा साफ सुथरा ईटा होइ छै ओकरे से नओ गो रख करके तीन तीन गो अथि स चूल्हा बना के अछ सिन्दूर आर घी से टिक देबे छियै।
हँ
आ फिर ओकरे मे चूल्हा जला देबे छियै अभी चावल बनाबै छियै पी्तल के बर्तन में बड्डी स्वाद आबे छै पी्तल के बर्त।
ह्म हँ हम करै छी त न लेकिन लेकिन अहे सबके घरे, जा ज के खायले छी प्रसाद
अच्छा बड्डी स्वाद आ जाइ छै। हँ प्रसाद में बड्डी स्वाद आ जाइ छै। ह आ उहे चना के दाल बनै छै आर कद्दू के सब्जी ची बनै छै अपना जहाँ जहाँके नियम छै तनि चोखो बन जाय छै चटनियो बन जाय छै पक अरो कड़ी भी बन जाइ छै
ह्म ह्म आब आहा कह कहली यइ ने त हमरो मन पड़लकै कि माय हमर जेना करै छै त माइ नहा धो हमर सूती साड़ी पहिन्है छै। या तनीक आ उहे अरबे चाउर बनबै छै अरवा चाउर बनयलक हँ आज न तेल उल नय हँ आ जेना तेल उलमे नहि बनबैत छै। हँ घीएमे बनब
आ सेन्धा नमक के यूज होइ छै। ई सफेद नमक होइ छै। ओ नहि होइ छै सेन्धा ह नमक डालल जाइ छै।
हा ही न म लाइ छै आब अहाँ कहै छी ने तऽ हमरो तनिका तनिका मोन पड़ैए जब एहिसँ हम कहलियै जे अहाँसँ जब गप्प करबै। तऽ तनिका अहाँ बतेबै तऽ तनिका बिसरल हमरोहि याद आ जेतै आ जनी छिय हमर मााय ने जे नहि होइ छै खरना खरना जकरामे रोटी बनै छै। तऽ म हँ तऽ माँइ हमर ने ओहिमे जोड़ुआ रोटी बनबैत छै। अ द गोरोटी साठ के जी बने हू
कतहु कतहु दोसी रोटी बनैत छै।
दोसी रोटी केना बनैत छै। ओ की होइ छै
रोटी के ओ घी मे घस देवल जाय छै। छोटा छोटा रोटी बनाै छै। आटा के आ रते मे पीस करके आ आ्टा के रोटी बनै छै। दोसी वाला
ओ आ माय नहि माइके तऽ देखलियै जे ओना तऽ गेहूँ उहूँ चुन चान के पिसबैत छै आ पिसा के जे आटा पूजा ला आवल रहे छै ओहि आटा केे लेकिन दोस्ती रोटी बनबै छै जोर जोर के आ ओहि मे घी लग लगा दै छै आ उहे आज जनै छियै माइ केँ एक बात आओर हमरा अभी याद पड़ैत छै जे माय ने जे चाउरके खीर बनेबै से ईसब चाउर नहि रहै छै
नहि नहि नयका कुट्टी के चावल रहै छै
हँ हँ ठीक कहलियै या हँ ओकरे बनाबे छै खीर माइ हमर
हँ बड़ी सौन्दा सौन्दा महकई छै एकदम खीर आ खाओ मे बड्डी अच्छा लगैत छै
हाँ खाओ मे बड़े अच्छा लगै छै नीक लगै छै आ तऽ ई देखियौ ने जाहि मे भगवान के नाम जुड़ जत ओ तऽ बुझियौ जे ओनाहि ते नीक हो जेतै अमृत। हो जाई छै ऊ तऽ ओ ओनाहिते भऽ वान के नाम जुड़ गेल तऽ ओनाहि एते बुझू जे एते नीक हो गेल खाय पिय मे जे कुछ नहि कहै छी लेकिन हम कहै छी जे देखू ई सभ तऽ आस्था के पर्व हे अहे ने कहै छी छियै जे बड़ा एहि मे डोर जोगाबै के पड़ै छै बड़ा सफाई सँ करे पड़ै छै। हा तऽ मे जेना करै जेकरा बाल बुदरू छोट भेल धिया पुता अऽ छोट भेलो
दिक्कते होइ छै हँ हमरो बतरु छोटा छै लेकिन फिर भी करे छियै बाल बुतरुक खातिर
ह तऽ की करतै आब जेना हम बैठल रहलियै हए तब ए हम अपना एगो बेटियो के बियाह कऽ लेली आ एगो बेटी हय से नो नौकरी करै छै। तऽ धियापुता बड़ हो गेलै तऽ अब मन छै जे तनिका करतियै पूजा पाठ तनिका करती यै तनिका ई सब से जुड़तिियै तऽ माय तऽ हमर बहुत बहुत दिन कर ले रहलकै ओ कते साल कलकै जे हम अहाँ से की कहिये बुझियऔ जे अहाँ बारह तेरह साल मे आई हमर कलकै जब दिल तक गेल कइ तब माइ जााक ओकरा के अपना पुतोहु के दे देबे छै ने सभ शादी छठि पुतोहु पुतोहु के छै दै छै सास हमरा त ओतेक जानकार इ नहि ह है लेकिन हँ हम नै छियै जेना अहीँ जेहन हमर आओर सखीसभ छथिन तऽ उन के से सुनै छियै जे जेना सासके देह गिर गेल
अच्छा हँ हँ उहे अपन सुपो जो अरघ देबे छियै ने उहे सुपो पुतोहु के देबल जा जाइ छै
हँ तऽ फेर ओकरा बाद से पुतोहु करे लगै छै अच्छा तऽ ओ मने जेना ई पुतोहु एना मान के चलियै आ आ पुतोहु ई पुतोहु तो के जब देह गिरतै तऽ ओ अपना पतोह के दे दे इहे चलै छै। ने हँ लेकिन लेकिन अपना सबके यहाँ तऽ सभे साले छठ कयल जाइ छै। ने कोइ साल छोड़ल तऽ नहि जाइ छै। न हँ लेकिन इने जेना हम ई देव भूमि गेल रहिय एक बेर उहाँ भी छठ होइ छै। माये माइये साथे गे रहिए है देवभूमि तऽ वहाँ देखलियै न जे उहाँ माॅं मान्यता के छठ वाला सब अबै छै। जेना मान ले ह ह मानले जे रहलक जेना अहाँ बेटाले मानलै छी मालिकले मानलै छी।
उएहे लोक
हाँ हाँ दे में जा के आ जानै छी। सब व्यवस्था
हँ ओ ओ वही सब कुछ मिलै छै। घर से कुछ नहि ले जाय के पड़ै छै। उहे सब मिल जाय छै।
हँ आ आज ई की माय जे साल हमर कयले रहय तऽ हमसब गेल रहियै तऽ लै के ले के रहिए तऽ तनिका ओते तऽ मन नहि पड़े छै। लेकिन फिर भी या आ मने दे जेना बुझाई छै। कि माय एक्के घाट मे न एक सझिये घाट में दुनू घाट के अरघ दे देेले रहै
हँ हँ ओ देवमे से होइ छै एक के दो दुनू साँझ के एक ही बार हो जाय छै छै
एके बारमे
हँ आर ऐसे तो हमलोग सुबह मे जाइ छियै शाम मे जाइ छियै लेकिन उहाँ एक ही बार मे दुनू अरघ पड़ जाइ छै
एतऽ ई हमरा बुझाइत छै जे लोकोग बाहर बाहर से अबैत छै तऽ एके बेर मे अर्घ दैय के निश्चिन्त हो जाइ छै या अपन फेर चल जाइ छै की त मन्नत के दूर दराज के आवल आद मी रहै छै न
हँ
आ हमरा सबके त की है तनिका अब त नया फैशन मे देखे छियै जे लोग छते पर क लइ छै अंग्ने क लइ छै लिन लेकिन ह सुन्दर ल हँ हँ नीक लगै छै ह आ नइ हमर मााय भी जे छथिन न से सभ कहइ छथिन जे खुला पानी मे करे चाही एना बन्द पानी मै नइ करेके चाहि ह्म ह्म त माइ त हमर जेते दिन कलखिन छ्ठ अोत्ना दिन आहा मान के च चलियौ कि हमरा स घर ओ गङ्ग जी अबै छथिन त ओ गंगे जी मे जा के छठ कर करलकइ त बड नीक लग लइ आहा हमरा बतलियइ जनकारी मिल लइ आ आहा के रहतई सहियोग न त हम्हु छठ करै चाहै छियै तब करबै ठीक छै ठीक छै ठीक